हँ
हं गे हमरा त दिखेबे नहि करै छै
कथी नहि दिखै छै
रुपया बला कुछो दो रुपा नहि दे
हें एते जल्दि रुपै क आबै छै
तब
ओ तोरा अभीये ग्रुपमे एड कर भेजलियै छै अब देखि नहि द करतौ तब
अ साला शुरू करबेबै कि हम जग ती पै त शुरू करा
ो कर करे रहते जमीन कोइ दिक्कत रहतै हं
हू तत छ
कहै रहहि नहि हमरा डर लगै छै रुपैआ पट जतै फल्लाँ कटि जतैतै चिलल्ला कटि जै
दो तन ल कने छीग
डआ रइै लेकान ल ल त स खूत ज घर
तोरा खाे त भ आ जे ने
आू बगना एन्द समय समय की बात है मलो
हँ मा हँ ह्म
बतत
कथी भर रहलल
अभी रोटी बना रहलीौ
सब्जी
नहिबी सब्जी छै कोोबी एलू पव शज छ लेकिन जे देबी ई वदान त बहुत मिस करै छियै
हू हू ह तरा भा की हाल चाल छै
हे मिक्स करै छियै होटलके खाना
ओहो हो हो
चौथा बे ब लमे म भेल
एहु तातरकुल्ला फोन करियै
ह कर ने
एल राखबो तोरो हाय भैया कैसे हैं केमन छो भाबू भैया नहि ददा कै हना अ ददा
ह्म
ह पानि पिंगे पानि एक मिनट उकनाथ पानि पिेंगे
तल हँ
ओते आ ह
ह ह
जे
जल्दी सना
कथी
जब्दी सधरािके म कोना जा
ह्म
म
ह पं रुपआ नहि ने देेल रह त त ेंशन एक कतऽ
तू कह कभी दम करबी
कथी
रप लोक क क भर द
रुपआ दै छोड़बै तऽ कम करै के बात करै छै
क कह कोन कर बड़ खराब रहल क मबइल एक कल कायट
हँ बत फन काटि देतो
अत तऽ सजीो धार छै हमरा तऽ अऐसन कह क हमहुँ करलियै बरेसँ
हू
नहि नहि तकसे त छोड़ए
कोनो रखरर
ई ओ हप हे एको नम्बरके कॉल करियै ओहिमे सँ एक से दू गो हाँ घरै ओहो कखनो कल मैसज कर मु देखै समय पर मीटिंगमे नहि न जइ
हँ ऐ सब बहुत झमराा छै
मिंग जैस कि जूम करै छै जैसे कि आठ बजे हो रहै त द आठ बजे कोचिंग कर रहा मैं आठ बजे बाद बाहर दोस्त के साथ थ अबही होग क्य एगारह बजे रहााय त
हू
ओ तम स ल त टाेम बरबार
य स्पीकर पर फोन नहि होइ छै किी
नहि एयरफोन ल मोबाइल दऐ क फेर करौ एक एक बार आर करै छै रप क
र आब अब तोरा लेटके करबह आब सुतबैमे सबेरे जा चारि बजे उठै छियै कम से कम आठ बज तब तऽ रहती र अभी
कोइ बात नहि छै एक बेार आर उठै ने तब तोभी बतबै छियौ
मुन्दि ओतबच म